जी की हो रहल हइ
कुछ नहि बैठल छियै अभी अभी अपने के कहू की कर रहल छियै अभी
हम तऽ तनिका न हमरा ई धार्मिक किताब उताब तनिका बाँचयमे पढ़यमे बड़ा नीक लगै छै तऽ जब कभी टाइम मिलै छै तऽ ओनाहि त कोइ किताब धार्मिक ले के बैठ गेली तऽ तनिका हँ पढ़ै छियै तऽ की हइ जे ओहिमे तनिका जानकारियो मिलल अपना सनातन धर्मके भी जानकारी मिलल
हँ
नहियो जनै छी तऽ ओहो सिखली किताब बचलासँ आ जेना पढ़ैत पढ़ैतमे किछु किछु दर दिमागमे अयलक तऽ निमन बात अयलक तऽ कहीँ तनिका लिख लेली जे हँ हँ मने ज्ञान के बात सब ला आब की पढ़तै आदमी के ले बैठल बैठल के कते जेना देखु जे भोरे उठली अहाँ खैली पीली नहै ली धोली पूजा पाठ कैली फेर आ बच्चा सब के तऽ हय कि अपन अपन सबके जिनगी छै की सब तऽ अपना आप अपनामे व्यस्ते हय तऽ ओमे की टाइम केना पास करतेै आद तऽ हमरा तनिका किताब हँ किताब पढ़ल तनिका
से तनी मन कनि दू चारि गो बात ज्ञान हो जाइ छै
हो जाइ छै तऽ अ अभी लऽ कऽ उएह बैठल रहलियै तऽ हम कहलियै तनिका अहूँसँ बतियैयै अहाँ की करै छियै अभी च मतलब ओतऽ
अभी बच्चा सब सु के उठल छै तऽ छोटा छोटा बच्चा छै तऽ खाना पीना देलियै
अहाँ के तऽ बड़ काम हो जाइ छै छै नहि बच्चा सभसँ हँ बच्चा सभके घरमे रहलास से ने अहाँ ई बुझियौ जे बर काम नीक
हँ हँ हो जाइ छै बहुत दिन भर ध्यान कथि दि के पड़े छै आगे पीछे घूुरे के पड़े छै खाना ख लो खाना पीलो ईख नह लो धुआलो
ह तऽ अहाँके किताब उताब पढ़यमे मोन लगै छै एना धार्मिक पुस्तक उुस्तक
हँ हँ पढ़ै छियै कभी कभी
हँ धार्मिक पुस्तक तक पढ़ै छियै हमरा तऽ जब टाइम मिलै छै तब कोइ भी किताब लेली तनिका बैठिक पढ़ली ओकरा अब जेना अभी रामायणे के लेल ए रहलिये हे त अभी दू तीन चौ पाई पढ़लिये हे तऽ बड़ा नीक लगै छै राम जी के सीतााजीक के सबके पढ़े मे बड़ा नीक लगै छै एनाहिते पढ़ै छीय कभी कोइओ किताब ले लेलिै धार्मिक पुस्तक भी तऽ अपन सबके बहुत है ने
रामायण है महाभारत है गीता हाँ हे
तऽ बहु इ ओते आदमी पढ़े चाहत तऽ समय भी न हय करो लेकिन फिर भी हम तनिकासँ ह आ हाँँ तऽ नहि कर प भैया भी छोट छोट बाल बुतरू होइ तक
है तऽ कैसे करब हँ
हमरा तऽ छटिगर छटगर होइ गेलै सब अपन अपन नौकरी चाकरी मे लग गेलै तऽ सब जहाँ हइ उहे रहै छै तऽ वहाँसँ केना कखनियो फोन कयलक तऽ हो गेल बातचीत नहि तऽ हम अपने किछु किछु बचली उछली किताब उताब पढ़ली तनिका सागे सब्जी ले चल गेल एहि सबमे अपन समय निक तर जाादा हमरा मोन लगैत छै पढ़े ही लिखे ही मे हँ एना मोबा आइल अमे कखनियो कखनियो मान छी जे कोइ किताब नहि है मन करैए पढ़यके तऽ गूगलमे से सर्च
हँ हँ आजकल मोबाइल में भी बहुत अच्छा अच्छा बात देबे छै
हँ तऽ कोइ धर्म के बारेमे जानैके हय कोइ धार्मिक पुस्तकके बारेमे जानैके हय अब तऽ नहि मिलै छै अब
नहि नहि नहि आब छप्पल क तब कहाँ मिलै छै तनी स्थान धर्म उ के जगह गेली तो वहाँं मिलल छै
हँ आ नहि तऽ फिर उएहे गूगलमे सँ सर्च कऽ के निकालली तऽ छोट छोट कहानी निकालली जेना रामजीके सीताजीके छोट छोट कहानी एना तऽ रामायण उमायण पढ़ैमे बहुत समय लगैत छै ने
हँ हँ
आ एना छोट छोट निकालली गूगलमे जाके तऽ हँ बहुत छोटा छोटा निकालली कभी मोन कयलक तऽ ई अहाँके जे महावीर जीके हइ सङ्कट मोचनके भेलै जेना बान्धह ईसभ इहे सभ निकालिके छोट छोट जानली जे केना पर्वत ले एलखिन
हँ सीतााजी के छोड़ै छी केना लंका के जर छी सब ओ सब देवे छै ओकरामे
हँ तऽ ओ सब कितबा मे छोट छोट रहे छै तनकेे तनिके बढ़के तऽ ओ पढ़य मे बडड़ नीक लागै छै क पढ़ लेबै जब पढ़े बैठबे तऽ छोट छोट रहै छै आ गूगल से निकालै छियै ने तऽ बड़ नीक लगै छी साथे साथे फोटोो देखाबै छै तऽ बर नीक लगै छै पढ़ेमे भी आ तनिका ने हमरा बच्चा सब तनिका बड़के मोबाइल देले हइ गकबाब हो गेल बड़ बड़ ओमे अक्षर अबै छै खूब बढ़िआँ बढ़आ तऽ
आजकल बड़के मोबाइल सब देखेमे अच्छो लगै छै
आ जेना पढ़ू में अहा के सुविधा भेल अहा के कोई नमबर रत बिीरात आयल हँ
क तबु तब तनि कुछु बोलले अपने से आ जा है मोबाइल वामे
इहो बुझियौ जे हमरा धार्मिके पुस्तक नहि पढ़य मे मन लगै छै केहनो पुस्तक होइ के चाहिये केहनो किताब होइ के चाहियए जेना मान के चलू कि कोनो अ हिन्दी एमे आ मैथिलथी एमे मैथिली मे ने एगो र खिन ह अहाँके कहै छियै हम विद्यापति रहलखिन हे अह सुन ले होईब हुनकर नाम बड़ नीक भी रहलखिन हेँ ब मतलब विद्यापति बहुत नीक कवि छलथिन पुनः गङ्गा ज परस्यी होज के परम भक्त रहथिन तऽ उसी उजी पर कतेक कहानी लिखले छथिन विद्यापति जी शिव जी पर कतेक कहानी लिख ले छथिन तऽ ओ अबड़ा छोट छोटा बड़ा नीक नीक कहानी जे हमस नहि जनै छी भोलेनाथके जे मतलब जानकारी नहि हइ जे केना एलखिन केना रहलखिन ग म करै च से बोलैलक तब भोलेनाथ अयलनि ओहन ओहन कहानी विद्याप पतिजी बड़ा नीक ह हँ बड़ा नीक नीक लिखले छथिन हँ आ देखू ने अहीँ छी चाहे हमहीँ छी हम हमरा सबके कोइ जान ी मिले छै तऽ कहाँ से मिले छै किताब
हँ किताबोसँ ने मिलै छै
आ ने जे मानू जे कोई ऋषि महर्षि एलक तऽ कही अगर जे बोललक पढ़के सुनेलक तऽ ओ आदमी कान से सुनलक तऽ ओ उे सिखलक एहि सब मे ने सुने छीिये यहाँ जे कही कही कोई साधु महात्मा आयल हे उपदेश दे रहल छै वहाँ शिविर लगल है तऽ ओ सब भी तऽ ओ छोट छोट कहानी कहींसँ पढ़ले रहै छै छथिन आ महात्मा सब अबै छथिन तऽ फेर हमर सभके सुनबै छथिन
हँ अभी प्रदीप मिश्रा आयल हखन ने हँ तो ई शकुर फुटटू मे काँपी के सुक प ओहिमे ओहो च ज के बहुत बड़ा भक्त छथिन
हँ बताउ बताउ बताउ तऽ कते नीमन लगे
बड्डी भीड़ होइ
हँ आ तेक निीमन लगै छै जब वहा मने शिव पुरा आन के चर्चा उ
आजा होइ छै तऽ हँ
आ चर्चा सुने ल तऽ बड़िए बड़ भीड़ लगल होत त हँ तऽ जखन ह ब
कोना कोना से आदमी आइ छथिी
ह हँ तऽ बड़ी व्यवस्था कर
हँ हँ बहुत व्यवस्था बहुत अच्छा व्यवस्था रहै
हँ हमरा कोइ कहबे नहि कहलकै तहनननका तनिका हमहुँ सुन चलि जैतियै शिव पुराण तऽ बड़ी नीक क
हँ हँ बहुत अच्छा
ओहिमे तऽ अहाँ बुझियौ जे खाली सीू जे के ही चर्चा हइ
हँ जहाँ जा ही वहााँ शिवे जी के चर्चा होवे छै
अख अभी तऽ हम एक देखलियै जेना महिला सबके कहै छियै कू करै छथिन को एक पूजा करे छथिन शिवजी के सोमार सोमार के
हँ पशुपति नाद करै छै सब कोइ अपनन अपन मनोोकामना पूरे हो क
हँ नहि ई एगो आओर पूजा करै छै ने शिव चर्चा कहल जाइ छै छै ओकरा
श्यू चर्चा होइ छै
ह शिवचर्चा कहल जाइ छै उहो शिव पुरााने के किताब से निकलल छै कि ओ पूजा केना होइ छै केना करै छै हँ तऽ ओ देखे छियै यब मंदिर उंदिर में देखे छियै चाहे गली मोहल्ला में भी देखे छीये जे सोमार सोमार लोग की त शिव चर्चा होत
हँ बहुत सी चर्चा फैले छै आज क जगह जगह होइ छै से चर्चा
ह अहॅं सबके तरफ होइ छै
हँ हँ ए हो मंन्दिर में हर सोमाल के होइ छै
हँ चर्चा होइत रहै छै न बढ़ी न इ सब ले ने हमरा केहनो किताब मिल गेल तऽ हम तनिका बैठ के पढ़े लगे छी छी हमरा नीक लगै छै तऽ हम तनिका किताबे ले के पढ़े लगे छै कभी एनाहिते विद्यापति तीके लेल लेली कभी कोइ केकरो ले ले ली ओकर मिल गेल ओकरे कितबआ लऽ क आ नीक नीक पढ़ै छै हँ
जाइ छै
जाइ छै आ देखियौ ने जे कही जाइी छै घरे मेह गूगल मे खो जेिल लिप प जेना जे नहि वि्य पति के किताब के बारे मे हम न जनैत रहियै तऽ हमर एगो सखी छथिन ओहो पढ़ैमे उनको पढ़ेमे बड़ा नीक लगैत छै तऽ ओ है हमरा कहलखिन जे आई हे अहाँ गूगल में से विद्यापति के क ल ने निकाले छी किताब जे सब दिन कहे छै छी जे हमरा पढ़ैमेदम अच्छा लगैए पली तऽ ठीक है तऽ फेरडाउनलोड कलियए करके पढ़े लग इ ह आ देखियौ जे रामायणो पढ़ै छियै गीतो मिल गेल तऽ गीत क तो कभी पढ़ लेली कभी महाभारतो पढ़ लेली जे मिल गेल किताब से पढ़ली हँ मने हमरा नीक लगैत छै पढ़यमे हँ ठीक हइ तऽ अहाँ बच्चा
ठीक छै
हँ ठीक हइ तऽ अहाँ बच्चा सभके खियाउ फेर बात होतै हमर सभके ठीक ने ठीक ठीक ठ